हेलो हेलो केहेन छियै केहेन छियै
छियै अहाँ बताबू अहाँ केहन छियै
हमहुँ ठीक छियै तबियत सब ठीक यऽ ने
कहाँ ठीक छै आजकल देखै नहि छियै मौसम केतैक
कहाँ ठीक छै देखेने छियै आजकल मौसमसभ केहन खराब छै तबियतो खराब भए जाइ छै साथ हँ की करबै
अहाँसँ आय कतअ हमर तबियत तऽ खराब भए गेल रहै कुछ दिन पहिले एखन तनि मनि ठीक भेलियौ हन आबै तऽ टेबलेट आर खेलियै मतलब गोटी आर खाबे खाबैत रहियै अखैन तनी ठीक लागे छै गोटी खेलियै हन ते एखैन सुधार छै तबियत तनि तनि बहुत
ओ हँ की करबै मौसम देखै नहि छियै केहन छै तैय सभके तबियत खराब भैय रहल छै
हँ सेहा बात छै आओर बतबू पढ़ाइ लिखाइ केहन चलै छै
पढ़ाइ लिखाइ तऽ चलै छै ठीके ठाक लेकिन ओहै छै की करबै बड़ अ अथि छै की जेना जेना क्लास बरहल जाइत छै तेना तेना टेंशन बढ़ैय छै
हँ तैयो सही से पढ़बै लिखबै सहीसे पढ़बै तऽ हबे करत किछ नै किछ जिन्दगीमे
हँ से तऽ बात सही छै सहियेसँ पढ़ै छियै की करबै एखैन हम पढ़ि रहल छियै एगो कलियै हन अखैन अथी केलियै हन की कहे छिये ओकरा जे नीचोका क्लास खतम केलियैन आब हम करि रहल छी अहाँके बड़ उपरका पढ़ाइ जाहिसँ आदमी प्रोफेसर आर बनैत छै तऽ ओकर पढ़ाइ करैत छियै तैयारी करैत छियै देखियौ की होइ छै परीक्षा एतै परीक्षा देबै परीक्षा निकलि जेतै तऽ बढ़िआँ छै भगवानकेँ दुआ से
हँ बढ़िये छै कोन विषय सँ अहाँ स्नातक केने छियै
हँ हम स्नातक केने छी अहाँके अथी विज्ञान स विज्ञान विषय होइत छै ने ओहिसँ
त ओहिसे कुछो भेल रहै नौकरी आर नहि लागल ओहि
स्नातक सीधे पास कए कऽ थोड़े ने नौकरी लागै छै ओहि खातिर अहाँके सरकारी नौकरी के परीक्षा दै पड़ै छै तब होइ छै ने तऽ ओइ खातिर तैयारी करै लए पड़ै छै
कलिय नाए तै तैयारी
कहाँ तैयारी केलियै हम करैत रहौं अहाँके अथी डॉक्टर बनै खातिर नहि नीट के तैयारी करै छी तैयारी करैत रहौ कोटा म रहलहुँ व पैसा बर्बाद केलहुँ फेर घर एलहुँ फेर नीट के तैयारी छोड़ के फेर एने लागि गेलहु मतलब शुरू से करतहु तब ने एखन एक सालसँ तैयारी करयके सोचबे करै छी कलहुँ नहि ठीक स तैं कोनो नौकरी सब नहि निकललै हँ आब करबै देखै छियै धीरे धीरे ट्रैक पर
देखैत रहबै फॉर्म सब जे आबे छै आइ काइल मे आइ काइल मे बहुते विभाग के नौकरी सब आबैत रहै छै तऽ ओ सबपे तनी गौर
ह से तऽ आबे छै लेकिन ई सब मे हम अगर फॉर्म मे सब मे जरूरी नहि छै कि हम भैर सकै छी सभके अपन अपन
तऽ आह स्नातक तऽ कये लेलियौ हन ते
स्नातक से मतलब नहि छै स्नातक से मतलब नहि रहे छै जे हम बुझलियै बहुते सारा फॉर्म आबै छै लेकिन सबमे सब अपन अपन रहै छै कि अहाँके ई केयने रहबै तब ई फॉर्म भरि सकै छी जरूरी नहि छै अहाँके तैयार नहि रहत अहाँ फॉर्म भरि देबै इहो ठीक बात नहि होइ छै
हँ उहो बात छै पर अहाँ देखैत रहबै किछो किछो क के भरबै तब ने हेतै त कछो क के भरबे नहि करबै तऽ केना हेत
से तऽ बुझलियै कि हमरा भरैके छै हम भरबै भरिते रहबै हम तऽ अपन सोचि लेबै हम आब बुझि गेलियै की करे छियै लेकिन आहाँ बतबु अहाँ की करे छियै
हम तऽ एखनने सोचै छियै कि क्रिकेट मे कुछो करिय देश के नाम रौशन वोशन वएह त लागल छियै किकि
नहि होयैत तऽ अहाँ सोचि रहल छियै तऽ ई सब फालतू बात नहि सोचियौ अहाँ करियौ जे करैकेन
हँ तऽ ओ तऽ करबे करबै तऽ एखन देखै छियै एखन चललै छै विराट कोहली सँ हमर बात अख तनी दिन मे हमरा स्वीकार क लते तऽ ओकर चेला त बने जेबै ओकर बाद फेर नो अहाँके दिखबै छी
हँ मजाक सँ अहाँ बढ़िआँ करि रहल छी लेकिन हमरा हँसी नहि आयल लेकिन ई बात तऽ छोरु अहाँ पढ़ाइ लिखाइमे की करै लए चाहै छियै से बतबू
मजाक नहि केलिय अहा के साथ ई सच सच बात बतबे छी कि हमर बात चलै छै
छिय आए आए जे वर्षमे अहाँ छिए ओहिमे तनी भए जाइ छै भटकि जाइ छै लोक लेकिन कोइ बात नहि अहाँ बताबू अहाँ की करै लए चाहै छियै कोन कॉलेज म जयबै की पढ़बै
एखन देखियौ एखन तऽ दने छियै एगो आबै छै इंजीनियर इंजीनियर बनै खातिर एगो एग्जाम ओ देने छियै आ ओ काउन्सिलिंग करेलियै हन ओहिसे मिल जेतै कॉलेज ओ तऽ पते छै पर उएह छै कि एखन हम ठीक से न देलियौ मतलब ठीकसँ नहि पढ़ने रहियै तऽ ओकर कारण हमरा मिलतै तनी नीचा वाला खोलय स उसभ हमरा कने सोचै छियै करयके मोन नय करैयनि तैयो देखै छियै एखन अगर ठीक ठाक मिलत ब्रानंच व्राच तऽ के लेबै नहि नय मिलत औकर बाद पी एस सी ए करैके सोचै छियै एखन एगो बिहार सरकारके आयल छै वएह लैंग्वेज वाला जाहिमे विदेशी भाषा आर सिखबैयन तऽ वएह अएहमे एखन करेलियौ हन एडमिशन एखन देखै छियै की होइ छै नहि होइ छै
ओ हँ से तऽ सही छै कए लियौ लेकिन अगर अहाँके कॉलेज कोनो मिल जायत तऽ बढ़िएँ रहत कि एगो टेक्नीक डिग्री भए जायत एहिस तऽ बढ़ियएँ ने रहत
न पर ई छै कि निचोका कॉलेज सब मिलै छै तो ओ कुछो हइ जय वला नय छै
नय हेतै लेकिन कमसँ कम डिग्री मिलत ने
ओ डिग्री तऽ एखन देखियौ एखन एक साल पीछा भए जेयबै ओना ई दू हजार तेइस ट्निकलक डिग्री तऽ ओहिसँ बढ़िआँ छै कि बी एस सी आओर डिग्री खातिर ओहिमे पढ़बै ले पड़ै छै तनी जादा ध्यान दै ल पड़ै छै रोज कॉलेज करे ले पड़े छै छओ घंटा पाँच घंटा क्लास अखन क देलक हन बिहारो सरकार तनि इंजीनियरिंग के तनी मनी टफ क देलकै क अटेंडेंस सारा जेना हय छै की अहाँके उपस्थित रहय ल पड़त कॉलेज मे पचहत्तर परसेंट एना जरै छै ई सब नहि तऽ अहाँ के फेल कय देतै इहो सब अथी छै कि जाइ ले पड़त आ तनी मनी पढ़ै ले पड़त तऽ बी टेकके जे करै करबै तऽ ओहिमे फे वहाँ सरकारी नौकरी के तैयारी बहुत कमे टाइम देए पेबै कर जाना बी एस सी करबै तऽ बी एस सी मे तऽ कोते नहि कुछो सोचे पड़े छै सीधा आबे छियै एग्जाम दए दियौ बस पास कय
एस उ तऽ ओ तऽ बुझलियै स्नातक करबै सीधा परीक्षा देबै पास क जेबै लेकिन
ऐ मे ज्यादा ऐ मे ने पूरा समय ओ मिलबे करै छै तऽ ओना एहिमे तैयारी भए सकै छै बढ़िआँसँ कि अहाँ ह हँ सेह हमू एगो दूगो कही एगो दूगो सीनियर से बात कयने छियै तऽ ओसभ कहल कहलकै कि एखनी ई करबै तऽ ओकर बाद फेनआ जे भी करै छै बिन्जीनियरिंग ओसभ बादमे जाकऽ करै छै अथियएके तैयारी ह सरकारी भेल
नहि तऽ अह एगो बात बतबु हमरा से हम बुझ गेलहु लेकिन एगो बात बतबुकी अहाँ जे कहे छियै इंजीनियरिंग करबे मे सरकारी नौकररी के तैयारी करैके टाइम नय मिलतै तऽ अहाँ सरकारी नौकरी के तैयारी करै ल तैयारो तऽ नय छियै ने तैयार हेबै तब ने तऽ अहाँ जानिक अहाँ पूरा सबकिछु छोड़ि के अहाँ करैल पड़त अहाँ लागि जाउ उह मे लेकिन अहाँ त ओहो मे
हू, ओ तऽ हम ओ तऽ हम समझने छियै आ हम एखने छियै एखन जे लैग्वेज कोर्स अथि विदेशी भाषा वलामे कने छियै ओकर क्लास स्टार्ट। फैल दियौ ओकर बाद फेर हम देखबै कि हमरा कोन से कोन समय फ्री रहतै तब ओहि मे हम लेबै एगो ऑनलाइन क्लास नहि तऽ हम जेबै ऑफलाइन क्लास ह पटने मे आ तब हम बढ़िआँ से पूरा कोर्स पढ़बै ओकर जे दिहो हो जनरल पढ़ाई खातिर ओकर बाद फेन निकालबै कछो नहि कछो जे फॉर्म एतै सभ फॉर्म सभ भरैत रहबै तब तक आना के आगे सोचने छियै करबै।
हँ तऽ ठीके य नेहो बात लेकिन ओएह छै, कि अहाँ सोचि लियौ। तऽ डिग्री लेबै कियकि हमरा तऽ नहि बुझाइयए ने कि सरी नौकरी एते आसान छै, कि अहाँ कहियए लेबै किएकि अहाँ एना दू मेन पर रहबै तब नहि ने हैत कि अहाँ लैंग्वेज कोर्स करबै फेर अहाँकेँ टाइम मिलत तब करबै तऽ य पूरा टाइम इएहमे दिऔ कि ओएह मे दि दू मान पर रहबै तब थोड़ी हयत एना थोरी होइ छै।
या लैंग्वेज कोर्स भेलै तऽ एहिमे से अथि ई तऽ भेलै कि अहाँकेँ कतेक अथि विकसित करयेक जेना अमे एगो टैलेंट आबि जेते स्किल एड करै वला तऽ इहो। ते तनि मनि।
ठीक छै, हम बुझि गेलियै कि अहाँ हम एगो टैलेंट ऐड भऽ जायत अहाँ हम एगो बेसी ओर उपभोकता आब कऽ लेबै लेकिन अह ई बतबू कि अहाँ ले कोर्स करबै विदेशी भाषा के सिखबै अहाँकेँ सिखायत अहाँ घर आबि कऽ फेर नहि पढ़बै फेर नहि देखबै तऽ अहाँ केना ओकरा याद रखबै कि अहाँ कि पढ़लियै।
ओ। ओ तना याद रहे छै, जेनाकि एबीसीबी सिखे छियै ओ सिखे छियै तऽ भुल खुनि जाइ छै, कोइ ओ तऽ याद रहिए जाइ छै, तऽ ओनहि
किएकि अहाँ एबीसीडी ओ अहाँ पढ़ने छियै बचपनसँ तऽ अहाँकेँ पता यए लेकिन जे विदेशी भाषा कहै छियै। ओहो तऽ अहाँकेँ शुरू शुरू करै लए पड़त।
आ।
कहि सकैत छियै, कि ओ यादे रहतै ओहो कहाँ प्रैक्टिस करै लए पड़त।
हँ तऽ प्रैक्टिस करबे करबै ने चारि महीना ज पेतै। तऽ ओहिमे तऽ पूरा प्रैक्टिसे प्रैक्टिस करबै ओ लैंग्वेजके बढ़िआँ सँ।
कहि रहल छियै कि अहाँ सीधा पढ़बे वहाँं जते देर अहाँ पढ़ायत लेकिन अहाँ। जे सोचि रहल छी से नहि ने हयत अहाँकेँ घर पर आबि तऽ पढ़ैए ने पड़त अहाँ सोचै छियै, खाली हमरा जे पढ़ कक्षामे पढ़ाए देत भए गेलै लेकिन एना नहि हैत।
ओकर अभ्यास तऽ अबे पड़ैत छै अभ्यास
तऽ फेर त फेर अहाँ कन्ने कन्ने टाइम देबै अहाँ कन्ने कन्ने समय देबै बतैयऔ।
ह। समय निकली जेतै ने जेना स्टार्ट हेतै क्लास ओहि हिसाबसँ टाइमिंग फिक्स भए जेतै दिनचर्य कऽ ओकर बाद फेर ओ ओहोमे समय जते लागत ओहो मे देबै। कि बढ़िआ सँ भए जाय ओ सीख लियै बाकी समय जे बचत ओ अथि मे कोर्स के जे लै ओकर तैयारी लागू।
से देख लियौ अहाँ कियकि हमरा हिसाबसँ तऽ हम सोचैत छी कि अहाँ अगर नहि अहाँकेँ लागैए तऽ अहाँ कोर्स बीत लए लियौ एडमशन। कम से कम टेक निकल दिग्री है त देख लियौह
ह। ते ओते आबे वाला य ने अहाँकेँ बीस तारीख तक ओ देखे छी अखन बीस। तारीख देलक हन डेट आप।
किएक बढ़बै एना सँ पहिले कहलियै चारि तारीखके फेर कहै छियै। पंन्द्रह के फेर कहय छिय बीस के ई किया।
वएह तऽ हम बतबै। कि सरकारे बिहार सरकारे एते अथि भए गेलै स्लो से। मुख्यमंत्री चेंज भेले तहिया तहिया सँ से अथि भए गेलै। जेना हमरो कोर्सके डेट रहे जे ओ पहिने आइ सँ तीन चारि महीना पहिनिए के रहे ई जे अथि मे नाम विदेशी भाषामे जे नाम लिखलियै। तऽ पर स्टार्ट हय छै, ए महीना मे आब के जुलाई मे आबि गेले तीन महीना मे भए गेले। सभकूछ के आगे बढ़बे ते बढ़ा देलक डेट बिहार सरकार जब चेंज भेले हने कुमार चौधरी जी बनल हन मुख्यमंत्री इएह सभ कछु धीरे धीमा भए गेलै हन पढ़ाई के अथि मे
लेकिन इहो। जरूरी नहि हन कि अहाँ जे कहै छै, विदेशी भाषाके डेट जे आयल हन जेना फेर लेट करत फेर जरूरी नहि यै कि जे डेर देलक हन शुरू भए जायत।
अरे तऽ एहि बेर कोर अथि मतलब एहि बेर स्टार्ट हइ के डेट देल देल। पिछल बार अथि के डेट रहै इनोॉग्रेशनके देने रहै डेटके तऽ आ कहिओ देलकै इनॉग्रेशन मतलब अथि जे ओरिएन्टेशन क्लासइ हन। किछु कैयओ देलक रहै ओकर बाद फेर ओ अथि एवला डेट नहि देलक कू क्लासस स्टार्ट। प्राइवेट प्र पन्द्रह तारीखर भए जेतै।